हेलो
नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार हेलो की हाल चाल अ छै की हाल चाल अ
हाल चाल एकदम बढ़िआँ छै तोहर कहलहु
बहुत दिनक बाद आए हम याद आयल अहाँ के कतए फेरा गेल छी एतेक दिन सँ
हमरो बहुत आनन्द अछि आबि रहल एहन चर्चा व्यापक होइत अछि आ नव दृष्टिकोण घटैत अछि
हू हु बिलकुल भगवान कृपा से सब नीक छी हमर ई हालत छै जे ऑफिस से घर आ घर से ऑफिस आजी गाड़ी कोना त शीशिया रहल छी अहाँ से अपन कहू क का काफी ध्यान छथिति हुनकर स्वास्थ्य अब ठीक छी पहिले सुनी राह जी कका के ट्रेनो में दर्द रहैत छैने
हँ सही कि ई भगवान कृपा सँ सभ नीक छथिन हमरो उएह हाल अछि ऑफिस सँ घर आ घर सँ ऑफिस जीवनक गाड़ी को कोना ते घिसायल रहल अछि अहाँ अपन कहूँ काका काकी मात माता पिता केहन छथिन हुनकर स्वास्थ्य आब ठीक छनि पहिने सुनि रहल छलहुँ जे काका जे ठोन मे मदति रहैत छै
बिलकुल बाबजी ठनु दरद मे आब उमरक सहयोग रबत करैत जााह जाड़ाक मौसम आबि रहल छी त दर्द कनी आयर बढ़ी जात छी डॉकटरक दबाई चलि रहल छै मुदा मालिश तेल आ कनी आराम भेटैत छी। काकी के नीक छथिन अपन पूजा पाठ में लगल रहे छी
हँ सही ई तू बढ़ाइमे ई सभ कष्ट सँ तंग भागय पड़ै छै हुनका कहब ने जे जो भोर साँझ कनि धूप मे वैसथी आ गरम पानि सँ सेकाइ करैति हमहुं बाबूजी बुड़ी हाल छनि।
एकदम कहाँ बारेनि। इच्छा ई कहू भोजी अ बच्चा सब की कइ रहल अछि। बड़का बेटक पढ़ाइ केहन चलि रहल छै एहि बेर दसवी परीक्षा देत ना अउ।
हँ एहि बेर बोर्डके परीक्षा नहि ओकरै ताहि लिए सँ ओकरा दिन राति ट्यूशन आ कोचिंगमे लागल रहय पड़त। छै भोरमे उठयके जे जाइत छै तह सझामे घुरै छै। पढ़ाइ लिखाइक आब पहिलुका जँकाँ बात नहि रहल। बढ़ो नेशनल छै बच्चा सब पर।
हँ बिलकुल से तऽ छवि आबक प्रतियोगिता बूड़ी कठिन भऽ गेल अछि मुदा बच्चा तेज अछि नीक नम्बर सऽ पास करत आ चिन्ता नहि करु
हँ ईस तऽ होइत रहे आब की कहूँ आब भोरक जलखै नश्तामे की खेलु कोनो नीक चीज बनल छल कि नहि
हँ बिलकुल य भोरेमे तो चूड़ा दही गुड़ खायके ऑफिस आयल छी सगे दुटा केरा सेहो छल। मैथिलीक लोक नहि चूड़ा दही आब नी जए के सकय छी। मोन एकदम ठण्डा भेल आयल अहाँके एतय की बनल छै
हूँ सही कहलहु वाह चूड़ा दहीके बाते नैया छै हमरा एतै पर भोरमे मक्की सत्तू भरल रोटी आ बेगन टमाटरक चोखा बनल छल संगे धनिया पत्ता आ लहसुनक चटनी
तब औंकलू आ चोखा सुनीते मुँह मे पानी आबि गेल बहुत दिनक बाद येहन मुकनी रहै भौजीक हाथे मुकनीक स्वाद आ हमर टोकना याद अछि
तैं एहिसँ सोचबाक की अछि ई तऽ अहाँ अपन घर ठीक अभी कोनो दिन छुट्टी दिन मुक्मिक संगे संगे रातिमे खसीक मास सेहो बना लेब खासिक मांसका अरवा चराउरक भात खाय दुनू भााय मिल कैय
हॅं एकदम एकदम मास भात सुन ले पर तो मन गदगद भए जाइत अछि एहि बेर जखन हाट गेल रहलहूँ तहन खस्सी मांस दाम बढ़ी भेल गेल अछि आठ समय सए नओ साठ टाला किलो भए गेल अछि महंगी बड़ आगि लागल रहल अछि
हूँ मंहगी क नहि भाय बजट जाय तहसँ एक जरा टाका कोनो बाते नहि बुझाइत अछि झोरा भरी तरकारी आनलहुं आ हजार टका खत्म कहिने हम पोखरि लग गेल छलहुँ ते रेहू माँछ देखलू सोचलहु आधा किलो लयकेँ मुदा दाम सुनिकऽ मोन खट्टा भऽ गेल
हँ भाइ सभ किछु उहे हाल अछि जे ओ कमायब तऽ खेबे करब इच्छा जे बताउ जे काज काज कर नहि चली रहल अछि नवका मालिक केँ की हाल छै
हूँ काजक की कहवक नवका मालिक बढ खिट खिट करैत अछि भोर नओ बजे में साँझ सात बजे धरि एकदम माथा खाइत रहैत अछि जतबे काज शुरू ओकरा कमाइ बुझाइ छै- हम सोचि रहल छी जे कोनो दोसर कम्पनीमें काज ताकि
हँ उतावली नहि करू भाइ आइ कालहि बाजारक स्थिति बड़ खराब अछि नब काज भेटैत एतेक आसामन नहि छै जे भैटे रहल अछि ताकि सन्तोष करू आ धीरे धीरे दोसर ठाम प्रयास करैत रहु जखन निकठाम भेट जाय तखन ई काज छोड़ब
हँ अहाँ केँ कहबक एकदम ठीक अछि हमरो मोनमे इएहे बात अछि मुदा मोन बहुत उचट भय गेल अछि काजक तनाव सांति माथा सभ भारी भारी लगैत अछि- हम सोचि रहल छी जे किछु दिन लेल छुट्टी लए कऽ कतहु घूमी आबी कोनो शान्त जगहपर
हँ बिल्कुल हाँ ई बहुत निक विचार अछि घुरी फिरी मन हल्का होइत अछि आ काज करबाक नबका उर्जा भेटैत अछि हमरो मन बढ दिनसँ जेबाककँ लेल अनुकूलता छनि अहाँ जबाक सोचि रहल छी
हँ हम तऽ सोचि रहल कि दार्जिलिङ्ग ओ सिक्किम दि जैवाक योजना बनाबी पहाड़ बर्फ आ हरियाली गाछ वृक्ष देखके मोन शान्त भए जेत अहाँके विचार अछि की अहाँ सब सङ्गे चलब
हँ बिल्कुल दार्जलिंग ई त एकदम निक जगह छै हमहुँ बहुत दिन से सोचित छलहुँ जे बच्चा सब के कतहु पहाड़ देखा लागै अगर हम सब स पररिवार चली तऽ कते नीक रहत दुननो परिवार बीच हँसी मजक होयत घूमै मे उ बेर बेसी आनन्द अयत
हँ एकदम एते तऽ हमहुूँ सोचि रहल छलहुँ हमरा सभ लेल ई ट्रिप बड़ जरूरी अछि ताकऽ कहिआाँ प्लानिग कयल जाइ हमरा लगैत अछि जे अगिला मासके पन्द्रह तारीख के आसपास नीक रहत बच्चा सभक इसकुल मे सेहो छुट्टी रहत
बिलकुल अगले मास से पन्द्रह तारीख इसकुल हम सो सोचै छी अहाँ ओहि समय मे कोनो विशेष काज नहि अछि आफिस से चार पाँच दिन छुटी लेब मुदा दार्जिलिंग जेब के लेल त हमर सब मे न्यू जलप्राय धार ट्रेन टिकट करय पड़त
हूँ
ट्रेनक टिकट तऽ पहिले कटाबै पड़त नहि तऽ कन्फर्म सीट नहि भेटत अहाँ अपन अ भोजीक आ बच्चा सभक नाम पर आधार कार्डक फोटो हमरा व्हाट्सअप कहि दी हम कहहिने भोरमे स्टेशन जा कऽ आ ऑनलाइन टिकट बुक कऽ लेब
हँ बिलकुल ठीक अछी हँ फोन रखला पर अहाँके सब डिटेलस भेज देब आ ओतेक रहबाक की व्यवस्था रहत होटेल पहिने य बुक करै क ओते जााक करब
हमर एकटा चिन्हहार जान पहिहचान के दोसर दार्जिलिंगग मे रहैत अछि हुनकर अपन होटल छनि हम हुनकर फोन क क दूटा नीक जहाँ रूम बुक क लेबनि ओतयसँ क्चनजगा पहाड़ एकदम साफ दिखाइत छै अहाँ होटलक चिन्ता छोड़ि दि ओ हमरो पर छोड़ू
हँ बिलकुल तखन तऽ सब काज आराम भए गेल अब हम भोजी से गप कर कल हुनकर कहबी जे गरम कपड़ा सब निकलाथि लेथि ओर